कथि फोट देलही हेलो
हाँ आगी आवाज बताओ असे त होगी
हाँ इसो हो रीऐ
आर इसक काउंटिंग मे ने आके कितनी हो रही कितनी न हो रही
इसके इसे बफात हो गई इस पे
ठीक तऽ यार मे खु समझ लारा चलो दस हो जात
कोई शिकाई से पा रीऐ कभी कोई शिकाई से पा रीऐ
त ओ ने कोन पूर हो छै यार मौसी कैसी होमे मौसी वैसे गुजन गुंजन मौसी ने पहुँचा दी खबर आस पास के पड़ोसियोमे
पता ना
त न कि तुमहारे पड़ोसी यहाँ तक न हमारे पड़ोसी यहाँ तक जा चुक ह भ उको आओर पहुँचााब जल्दी उनकी
हाँ आ जाएगा तम्प सूचना आ जाएगी।
ह आ लेगा मै दस बजन द खाना खाते है जल्दी आ लेगा थोड़ ज मैसी देख लेंगे दीदी ने क्य डीट करा
आ दिवाली पांगे एक महिने के लए भैय हम देखंगे कोन से हम घूमने जाे कैमटी फो देहरादून मसूरी
हाँ न मर व त वैसे पे संग भेजेगा
भोल राजी मौसममे कट क तो काटे
ले चावल ल ले लेलै रधा बेटे ढ़कन मे थोड़े चावल कर दी इसको डिब्बा के कर दे बेटा जसको खाना है खालो हूम नकलमे कार त क देगा किस कोु ने दे लाला ढकनमे करतिक को दे करण डकनमे कारथि कारथि ककर कै एक मेरी एक मसावाली पानी आवेगा सब चीज आवेगी रुक कर दूंगीऔर तीसी खोलूी किसी कि
ह मालती की तऽ मै ने त उ ट
ओ
तू क एक एक कर दियौ तऽ एक एक कर दू पागल
वैसे लोगआउट हो बाद द ऑन हो जाबा ह? हैं हेलो हेलो ह आवाज नहि तमारी अरे अरे अरे तू बताो अब महिमा दूसरा फॉर्म चेंज करेगी जैसा सुनो। म दूसरा फोन चेंज करैगी। तऽ उसमे आई डी लॉग इन होएगी न होबे? होजाएगी अच्छा तो अपने आइडी लाॅगिन करै क्यकि फोन त खराब जा कल नहि हो कम से कम पाँच कोल त बढ़ंगी हमारी
हँ नहि नया नमे तऽ होल मे त मौसा कम करी अपनी
हाँ त सहिए
हँ
जितने कोल कर सो जाउंगी फालतू फिर सुबह को पाँच कोल उ खैरो तने कर लिय। पर कस मौसा वाला नंबर परो कॉल करनी ह
पाँच मोटे के पाँच मोटे के दो नम्बर है मोटे के मोटे के दो नर करेंगे पाँच पाँच गुंजन के तीन नम्बर ह
ओ तीन तीनड मतलब तीनो आइडी सुकामा हा
अब तऽ आबा और मज़ा जी हमार तऽ होली तीस कोल हमे नजरो तब गु्ो मौसम खुसामत कराई ई काट दे में हरामीजादी
हँ
अभी तऽ में सपना बाली से तम्हारे सनााले सुनाइैइ ब वाली हँ त अब एक त कहैने भीस नंबर पाँच पाँच कॉल जितनी हो दस कॉल करके तस कम्प्लट कर लो अपने को जितनी। दस तोस मे हो चुकके ग्यारवीं कोल आयो।
कर से लेडीज लेडीज ही कर सके हँ अरे ग्रप मैच छैय छोड़
हँ
ह व अरे सखी इन बार छोड़ द त तब तक खा आय खाना घरात इन बालकन को बाद क कॉल कट गई इसे डिब्बा में दे द डिब्बा में बच रह थोड़े कोई बात नहीं
नहि
नहिं तऽ ओ ल आई बालगन के मारनी सारे खा के आय ओ तम
कहज ले घर भी खाइय ओ थोडे देर में चावल जब इने खा ल त इे बना ले हेैस भ खा ले गे अब भानु रातमे भू
हँ
उलंडे हनि देखे खल जा अब और बढ़िया लो अब महिमा नीचा है येऽ कोन भानु है हँ चल हँ क्या छै क कुछ नइ करिय क्या होगा ने ला के रख लौ जी दो दो अलग मोबाइल है त फर बहुत सारा लोग है धोखा कर लेक जगह बिछाइ हो लोट मा
आ ह फोन करय भी जीपै कब नामै जेस मंग मंगार फो त तऽ कोन देइ इन्सान कु धोक लागि जा फ जब कि
तूं लौट मार सारे सारे जब आंगे जैसेैसोचे जांगे हँ हँ पानी डिब्बामे माय त ओ नल इ कट्री न आप अखा डंग ऊपर ह चावलमे थूत तऽ मारू जभी खाने सगुन न है यार ह
ह च र कोन न आवे
पानी लैअयौ अरे
करण नीचे जा रहा है पानी देता यौ
क देलय फोन करके त मासू आबेगी जान आबेगी ओ अगर बैठिया भी ठीक ह ह आऔर क ढ जागी क दी एना द दो बिस्कूट क दी न सुना जा ने कानमे ठीक है अरी मेरी मैया डर जाय छै फोन चल रहा है बेटा नारायण के कोन कल चड़िया उर चिडिया उड़ उड़ हेलो हेलो आवाज ना आरी हे सुन हैं मे अपना ऑर्डर सोट खोललू
काइ देखियौ
सिम्पल कॉल करूस कॉल के कटने के बाद ने तब देखू कहाँ कहाँ न आय। जिसके मार ला होए उस ऊपर रह जायग तुम देख लियो
ही ग मारतेल अ बनाके इ लोड मंगे
सारे सारे चले गेल नओ बजके तेरह मिनट टाइम इस ओवर नओ बजके छ मिनट
अभि ना आरामसँ सुआह त लाात मार मारके पछाड़ हो ते आओर जो जरा चण्डीमे उसमे मारूंगी। क्या बाबू रस लाय माय गो
ओइ बेटा ओइ गिलास मे नइ डिबबा के ढकन मे कर दियौ मेलाला को कर दे
देखियो